हं भैया
प्रणाम भैया
प्रणाम
कैसन बा कैसन बा तू
वाह वाह बात बता
नहैबै नहेबै ठीक बा कैसे स चल रहा है तोरा
गर्मी पड़त तालीस डिग्री होता नहि त हाल् खराब होइ गल बा
एसी में भी नींद नहि आइत त एसी तऽ बिहारियो के लिए वरदान का स्वरूप है ब‌उआ
आ बढ़िआ लाइट आइ तो
अच्छा लाइट का समस्या बा
आ पा अप
ई नेटवर्क जो तोहर न नहित नहि छियै
पापा का फोन आवत है पापा का
पापा का इसी फोन पे फोन आब ताकै बस बा पाँच दस मिनट रुक जाब' उसके बाद करतानी पापा मैं सोगतानी
ह बा तेतला
मै ई कह रहा था रे बबूआ इसमे पैसा वैसा तऽ लिखा ही नही है
हँ
इसमे पैसा मिलेगा के न
तू बसे मामसँ बात करत ही
करो पैसा मिलेंगे केना हम पहलवालेमे ट्रान्सक्रिप्शनमे पैसा मिलेंगे
मुनाफा तऽ मिलिंगे
हम लिखी न रीमे पैसा भी मिलेंगी
ह मालिक रहना ताज तलिमे त भ
ऊपर
ते
टेस्टिंग चल रही है
उं आओर बा आओर बताबा आओर बताबा हैलो हेलो
हैलो
हैलो
मैनू करूं गुजरात किलिंग मंगा दे ने य की
फर त य बात ही करले बिहारी मे
अरे कोन सुनने के बैठ तेरीन बात ह
बस बैठ अभी त पहनाए मे भस पसी आाज
तन बात करी को तूछ बात त करतौ
कर मे लस सीप मिलाक ह आँ
करी त ने
न पत कर करी त दि न पत न
न कर ते न करी ते ने बात बसनूह क थोी हँ हुना हन ची बस एकसू दोन तरफ सु बात चलती रहै कह चीजमे
अच्छा तू लिखा कहनर
अच्छा ह
एम शायद आै लेंग्वेज चेंज करने के साथ कि हिन्दी में बात कर सकै इंग्लिश कर सकै ह
ऐसेतना कुछ भी
अब क्य समिट करे देखिय कहाँ पता आ जा
ई सब बकवास ई मैथिली लै लैंग्वेज बिहारी बिहारीमे बोलत कुत्ता
हँ
ई टाइम तऽ तोड़रा ध्यान बहु क ने ह बाबू तू इधर का ऐसे मे क करतता दू तोरा पास स्टेशन
क कहती न बहुत कनी आ ब
मैने क धान बोने के टाइम पे तो रुका इसीमे व लौटपता
बीमार हॉस्पिटल मे एडमिट बा
मचछी खा होता जब तो अब तो बीमार पड़ता ही न
भाय डेट बोरी नी बन जाइ किछु दिनमे
हँ
हॉस्पिटल मे एडमिट बा धान लगा चक्कर आ
सब मानव जनमत स्वतन्त्र अछि तथा गरिमा आ अधिकार मे समान अच्छी सबके अपन अपन बुद्धि आ विवेक छैेक ओहो रे सदके एक दोसरा के प्रति सुहादन पूर्ण व्यक्ति करबाक चाही बचुआ कुछ समझमे आय तहनी के न जोमें बोले त अभी ई हमारी भाषा क
हू
पहिरागा पहिराग रा बा
ओ
का चारा ता बाबू
छोले क सब्जी खाबत हय भू भूख लगै मछुआ मछुआ खाबत हय मछुआ
मछलुआ खाब मांगुर खाब पर नहि खाब
हू
छोले बैक मारता
क्यु
बेटा गर्मी पड़ रही है न बाबू
हँ
गर्मीमे अरे ब
कोई मूवी है क्या मूवी देखने लायक हँ बबूआ हेलो
शाम क कुछ खाब तऽ खाउ खाऽथ कि ना
ह हेल हूल पिएगऽ क ना
सीबदी
हेल हेल पिया सकानिमे
ठीक ह पी बात
बकी कुछो ना
फेर पिवात इसामो हर बेटा आबऽ तऽ कि नहि दिल्ली दी
ओ दिल्ली मे ही भुखा बता
कब आबती
ओकर ओकर घर फोन करेतानी उसके बाद पूछतानी क करना आगे क करता
दिल्ली मे किसके पास रुकती
ओ ससुरारात कोही भगेगा उधर से
कहाँ पे
अपने घरो को
कोन सा
कोनसा घर अबे मेल वाला घर खरब नम्बर
सुबह गई थी तब दिल्ली
हँ सुबह सुबह निकलले होलि ओ आठ बजे तो
ओ तऽ बाबली गेंडा आबती
हँ बबुआ ओकर कोन समझाइ
जो बताबे
हँ उसको ओको थोड़ म कम होके के चाही
हुं
कि पैसा कइसन लगबा
हू
कभी घूमने क कहाँ कहाँ क कह रहा ह तऽ तू य
बन्द बा
इस टाइम
हुं मेवनिया मेवनिया व धान ह
बबुआ दोपहरी हो रही तनी
दुग्गी मे रहती दुग्गी
कुछ नहि मिल ता बबुआ उ तऽ दुग्गी मे ही मिल तऽ कह
आ
तूने मना कर दिया न दूगो उधर उस टाइम वर उस टाइम तो मना कर दिया न तू पहले
तऽ गद्दारी रहेब
ह ह तू कह ने घंडी चोर बा न
हेलो
हँ
घंडी चोर घंडी चोर बोलय तऽ
भंगी बोलत भंगी
भंगी कोन ऐंगल से बोल ता
ह्म
बबुआ सूर सूर मारता तागी
सूट तऽ बढि़या ज फेवरेट लागा तीमारा
सुर का कान बहुत खादा तू खुरी सुरके खड़ी आओर कान
अहाँ के हाथी थि थि तार बासन
बचुआ ये तो सुनेके की चाही आओर तू कैसन बा त मन लग रहा ने बैटरी डड पा बीस परसेंट
रमेश आबत रमेश आजमे चालू करैऽ रमेश देखा बीस घंटा पहिले ऑनलाइन अछि
अरे रमेश तो दो बंधुओं के साथ खेलता रोज
हँ
आइ
हमरा के ना खिलाबाबू अब हरामी होके तऽ चाही ओ
ह्म रीमा रीमा तऽ नहि मुठो मारती
अरे वो बात न किया करे अरे
ह
अबी तो अनरेस्ट्रिक्ट है क्या उस उस अकाउंट से
विच वन हँ हँ
सच बताब ब‌उआ
हू
इकर मतलब
त ठीक ह फोन काटत सोबतानी
ठीक ह